हेलो
प्रणाम दीदी
खूश खूब
की कर रहल छियै
कुछ नहि बैठल छियै अहाँके कि की कर रहल छी
आ अहा भी बैठल ही
कते छै कते दिन भए गेल तोरा से भेट कर कहयके ई तऽ तोरा हमरा घर आइ लेल आइ बहिन पड़तौ
की कहि रहल छी
कहै छियै कि कतय छी अभी
घरे
अच्छा कते दिन भ गेल तोरा सँ भेंट करैला
अरे बहिन हम रास्ता मे छी बस पाँच मिनट मे पहुँचेब
अच्छा कोना रास्ता मे छीही हेलो
हँ दीदी की कहि रहल छी
कहै छियै
आवाज नहि आयल छै की
नहि नहि सुनाइ देेल रहै छै की कहली नहि सुना देेल
कहै छियै कते छ कतेक दिन भऽ गेल तोरत से भेंट कयले ई तऽ तोरा हमरा घर अयबे पड़तौ
आर हँ हम तऽ तोरे याद करय रहल छी कहू की बनेने छियै आइ ये तोहर हाथक कड़ी बड़ी खाायके एहि बड़ी मन भ रहल छै
आउ ने बहिन करी बड़ी कोन बड़ी बात छै हम तऽ खियेबै करब तोरा हम करड़ी बड़ी याद अ छी अ तऽ हम खास मिथिलाक के भोजन बनाबे छीयै कढ़ी बड़ी कचरिया
अचरक अरबी पत्ता के सब्जी होइ छै ने आर आलू पटल के तरकारी बनाबै छियै
अच्छा सुने के त मुँह मे पानी आबि गेल मिथिला कढ़ी बड़ी तऽ कोनो जोड़ी नहि छै बड़ी एकदम रूइ न मुलायम होइ छै न
हँ बड्डे मुलायम होइ छै बरी हँ बहिन बड़ी के खूब फेटे छियै पानी में तैरे लगै छै आ सङगे तिल कोरक तरुआ आर कदुआ के बचका सेहो छौ आ मखाना के खीरो सेहो बनावै छियो
हँ गे मायके अतबा नीक नीक बनाय त पेट भर के जेमब आ ई मौसम के क दुख बचका आ तिल कोरक तरुआ खायके म मजे किछु आओऔर छै
हँ कते गप करबही जल्दी आउ कंचन आर कविता के सेहो फोन कऽ के बजाले सबगोटे मिल कऽ कते काल स गप नेक करै छियै
अहाँके कंचन के बजेब छियै ओकरा तऽ तो हर हाथ तक अदौरी आलू तरकारी का आ आमक खटमिट्ठी ब् नीक लागै छै ओहो कहै छले जे तोहर आमक कऽ अचार केँ स्वाद एकदम दादी माँ नियन होइ छै
हँ ओकरा आम बड़ पसन छौ हम ई बेर आमक कुचला र हींग वाला आचार सेहो बनौले छियै ओकरा कही दऽ देबो कविता कतै छै ओकरा मीठा भोजन बड़ नीक लगै छै
अ कविता तो मखानाक खीर कऽ के नाम सुनेते दौड़े आ आबते आओर दिन ओ कहि रहल छैयै कि ओकरा चीनी काम मखाना मे बेसी वला खीर नीक लगै छै
हँ हम ओैसे ही बनाबै छियै मखानके घी मे नीकसँ भूजी के दूध मे गाढ़ा कै छियै आ उप स कनि इलायची आर केसर सेहो देबै छियै
ह से तऽ ओकरा अचार बड़ पसन्द छै उबेरे आमकुचाके हीङ्गवला अचार सेहो बनाउ कविता तऽ कह हम ओही ने बनौने छियों ओ मखान मे घी के नीक सँ भूजित दूध के गाढ़ा कयने छियो आ ऊपर से कनी इलायची आ केसर सेहो देलियए है
ओ तोहुँं बनौले छियै ऐसे ही हमहुं ऐसे ही बनौले छियै वाह तोर ई पाल लाग पालक खान पान के काला तऽ पूरी सहेली मंडली में तारीफ होय छै हम कञ्चन आ कवित के साथ घंटामे लेखतोर घर पर पहुँचै छियै
एकदम जल्दी आउ हम गरमा गरम भात आर तरुआ छानि के तैयार रखै छियौ मिथिलाके नियम नहि छै पहिले तीत तब मीठ तऽ पहिले तऽ तीते से शुरू करब सगे करैला केँ तरुआ से हो छौअ
अच्छा नीक एकदम नीक भोजनक अन्त दही चीनीसँ सेहो न मिथिला में बिना दहि क तऽ भोजन पूरा नहि होइ छै
हँ बहिन गढ़ा जमल मीठ दही रखने छियौ कनि पानक पात सेहो मांगलानि सेहो अ भोजनाक बाद सब गोटे पान चब आब गप करब
हँ भात दालीही कढ़ी बड़ी तौरा खीर दही अपन ई तऽ एकदम राज भोजन भए गेल हमसभ निकलै छी रास्तामे छियै
ठीक छै हम थारी परिसीके तोहर सभक बात तकै छियौ जल्दी आउ
खाबै छियै कविता के बोलै छियै अहाँ जल्दी आबै लेल तऽ न सङगे सङगे दुनो गोटाब
हँ
आर की की बनाबै छियै
जे कहू
दही चूड़ा जरूर से रख लेबे छियै ठीक ने दही चूड़ा हमरा के तऽ बड्डे नीक लगे छै दही चूड़ा पहिले अच्छा लगै छै फिर मिथिला के भोजन दाल भात तरकारी तरुआ आचार आर पकौड़ियो तनि बढ़ी बढ़ियां लगे छै खाय मे
हँ
अहां के तो हाथ के कढ़ी बड़ी अच्छा लगे छै
हँ तऽ आउ ने हमहहुँ कबो बना दै छियै कड़ी बड़ी हमरो हाथ के तू खा ल
नैहि पहिले अहाँ लोगा आइ
ठीक छै आ घर परिवार मे सब नीक छै न
आहँ नीक छी
हमरो घर परिवार सब नीक छथिन सब सास ससुर सब इहें आयल छथिन ने एहि से अभी खान पान बनाबे छियै तऽ टाइम बीत जाइ छै पात करैके टाइमो नै मिलै छै
अच्छा
आओर केहु
आओर हमर बटा तो सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल छै स्वामी मालिक कहाँ गेल छथिन हँ खाना उना खाइए बैठल छलियै तऽ अहाँके फोन एल तऽ बात क
आ
आब अहाँकेऊ मालिक कहाँ गेल छथिन
डियुटी गेल हेथी
अच्छा हँ भाइ काम काज भी तऽ बहुत जरूरी छै
हु
आदमी लोग के घर के काम से फुर्सत न मिले छै ओ औरत लोग के घर के काम से फुुरसत नहि मिलै छै
नहि मिले छै हँ
अहाँके बाबू कहाँ गेल छथिन
खेल खेले गेल छी दिन भरि परेश सान करके तऽ छोड़ देले छै
अच्छा ह हँ जैसे जैसे आब बढ़ होतेै वैसे वैसे ओकर परेशानिय तो बढ़ल जाइ ठीक छै सखी फेर टाइम मिलत तऽ हम फोन करब अहाँके ठीक छै
ठीक छै दीदी